हँ भेल छै हाल ठीक छियै ने अहाँ
हँ ठीक छै अहाँ अपन बताबु
हमहूँ ठीके छियै अहाँ
ठीक छै ठीके रहना चाही ठीके रहना चाही की तब याद ऐं याद नहि करबे तऽ अहाँ बिसरि जेबै नें तैं स बीच बीचमे याद करैत रहै छियै भुलि जेयबै ने अहाँके अहाँ तैं याद काए लेलहूँ के हमर बहिन भुलि जेतै तऽ याद काए लै छियै आओर सब कहू
आओर सब खाना पीना भए गेलै नहि बहिन हमरा तऽ नहि बनलै नाश्ता बनलै
नाश्ता बनलै बहिन हमरो हँ हमरो नाश्ते बनल ही न खाना अखन नहि बनेलियै हन खाना बनेबै आब जाइ छी हँ कहलियै बहिन सबके कए लै छियै तब खाना बनैब नहि तऽ बच्चा सब मोबाइल ला ले बहिन देत नहि ने नाक रगड़ के रहि जाइ छियै दे केकरो से गप करबै मजाल छै उ दै देत नहि देत अखनी बच्चा सबके गर्मी के छुट्टी तीज भए गेलै तऽ ओ एते बदमाशी करै छै ने हँ दूटा छै तऽ एकटा मु- मोबाइल देखत एकटा टी वी देखत ओत तऽ छै ने जे पाँचटा मोबाइल एक एकटा मोबाल छै उ-उद उ लेत तऽ ओ देखत ओकर बाद कहत एक घण्टा उ देखलकौ तऽ एक घण्टा हम देखबौ तब परेशानी तऽ ई छै तब ककरो स हँ मोबाइल द्वारा एते लड़ाइ झगड़ा हाएत की कहै वला नहि उ लागत उ कपाड़ ओकरा फोड़ि देते ओ कपाड़ ओकरा फोड़ देतै लेकिन करबै की बच्चा छै एखन अबोद छै नै बुझै छै अपने नमहर हेतै तऽ अपने बुझतै की अहाँक खाना बनि गेल बहिन
नहि अब बनेबै भुजिया बनि गेलै हन एखनी दाल
चावल हँ दाल चावल बनतै खाना के बेर खाना दू बजे तक ने खेतै दू बजे तक लोक खाना खाइ छै लेटो सेट तब लेटसँ लोक देखियौ बहिन लोक लेटसँ नास्ता कए लै छै तऽ खानो लोक लेटसँ खाइ छै सबेर लोग नास्ता केलक तऽ सबेर खाना तऽ बाल बच्चा खनि अहाँके बच्चा सबके छुट्टी भेल गर्मी के
नहि बहिन अभी एखनी तऽ नहि भेल छै पर छे तारीख
ओ तब तऽ अहाँके बच्चाकेँ तऽ छुट्टी नहि भेल हँ तऽ तऽ दिक्कत यए एखन तऽ तब तऽ कतहु जेयबो नहि करबै एखन हमरा बच्चाके तऽ छुट्टी भए गेल हम तऽ हय आयल छी नहिरा नैहरा मे हाँ नैहरा विवाह छै इएह महीनाके के लास्ट मे तऽ सोचलियै की बात बच्चा सब नानी गांव नानी गांव चल नानी गांव नानियै गांव बियाहो शादी छै तऽ कहलियै चल नानिगाँव बाप जे काल्हि जे बहिन बजार जे गेलहुं बाजार मे एगो एहन सामान अहाँ के सस्ता ने
सभ सामान महँगा छै हमरा हमें हमरा तऽ चारि सौ टको खो गेलै
हँ बाजार जे जेबै अहाँ टका हरा गेल गिर गेल र
हँ हमर टका गिर गेलै पर्स नै हमर मालिक के पॉकिट से गिर
ओ तऽ बुझियौ तऽ टका गिर गेले उ टाका अपना आर के आठ दिन साग सब्जी हेतयै नहि भे-
तब साह न भेटल रिटर्न होइ ल तहियो तहियो नहि भेटल पैसा पता नहि केना गिर गेलै मोबाइल निकालै रहथिन तब गिर गेलै खोजलियै बहिन नहि मिललै रहय दू दू बेर के खोजलियै गेलियै
नहि कोइ कोइ उठाय लेने हैत बहिन टका के आइ काल्हि लोकक तऽ उठै कोइ लए लेने हैत टका तेँ से नहि भेटल
ह चलियै एलियै नेहेलियै सब्जी कुछो नहि लेलियै खालि एकटा झींगा लेलियै हँ चलि एलियै गैल रहियै मोजा खरीद लै ले बच्चा के
बुझियौ तऽ एगो कहै छी परेशानीये भऽ गेल एक तऽ बाजार जायके एते गर्मी एक तऽ बाजार जाय के लोक के इच्छा नहि होय छै कनिटा कोनो बाजार जेतियै अगल बगलो मे कोनो बाजार एते गर्मी छै निकले मे लोक के एते हालत खराब छै ततबे लोक के बाल बच्चा के लए के जइयो तऽ मोनक बीमार भए जायत गर्मी से गर्मी से बच्चा के जार बोखार हमर एहने बड़का हुनका नूनू के एते तबियत खराब भए बोखार भए गेल दू दिन तीन दिन बोखार रहल ओते कमजोर भए गेले की करते आदमी लोग बाल बच्चा बाल बच्चा बुझय नहि छै अहाँ कतए जेबै तते पीछाँ लागल जाएत घरो मे जे कहबै ने बहिन की रह घरमे रकेऽ तऽ जेबही तऽ नहि तू जेबही हम तू जेबही हम नहि जेबै बुझियौ तब तऽ उएह ने बुझियौ ने की की करतै आदमी समय समस्या त छै आदमी के बहुत दिक्कत छै
तऽ एबेर नै जाइ छियै अहाँ गर्मी के छुट्टीमे कहीं
नै ओत जाएब न शादी छै न नहिरा मे नहरे आएल छीयै
हमे सोचलियै शिमला जे जेबै
हूँ आ गर्मी मे घूमि आबू जेबै जा रहल छियै
शिमला जेबै आ अहाँ
आ हमे नै नै बहिन ओते बजटे नै छै टका रहत ओते तब नै हम मे अहाँ मिडिल क्लास के आदमी के शिमला गोया गौवा थोड़े छै
हमे सोचलिए की जयबै घुमेला
नै नै बहिन कतै से शिमला गौआ जे बहिन जेबै घुम इम्हर तऽ बड हु हु हु तब कहाँ से जएबै बहिन अपना आरके तऽ कमबै छियै खाय छियै मिडिल क्लासके आदमी की छियै कमबयवला खायवला आदमी छियै उ सब चीज छियै कतो जएबै बहिन पचास हजार टका छै कि नै
ह पचासो हजार से कम नै होअ इत बढ़ जायत
हम यहाँ पचास हजार टाका लए कऽ सोचबै पचास हजार टाका सोचबै हेते तनिटा कोनो बिजनेस कै ली हें कुछो रोजगार पाती कै लियै आगां भविष्य के लिए की अपना आर के की छै अपना आर के सु छियैटा के बहिन रहू की मनमे ओत ओते रहबै नै आ ओते छेबै नै केलै जे कतो जेतै आस पास मे मंदिर आर छै अप अपनो आर के मंदिर आर चलि गेलों ओतऽ दर्शन कै लेलों घुम फिर लेलौं हां दर्शन कै लेलौं घूम फिर लेलौं भए गेलै की करतै आदमी छै स
नै छै महग बहुत सब ठीक छै
त महगा छै यहां के ट्रेनो के टिकट कटेबे दू प्राणी छिये दूगो बच्चा छै बुझिय ओते ओते दूर बहिन नहि छै यहाँ अकेला सफर करे वाला दू चारि पाँच आदमी दस आदमी छियै समय साल शरीरे छै केकरा की कखन कोन परेशानी अहाँ असगर रहबै तऽ बौए जेबै हेते हमरा आर के ओते हिम्मत करने छियै बहिन मोन कखने कुछो परेशानी तऽ एहि दुआरे सोचियौ के बहिन कतौ नहि जाय हइ यै आ नहि ओतना यै टाका पैसा पाइ कि कतहु जायब सोचतहु इहै दुआरे ने कहीँ कतहु सोचियौ कऽ नहि जाइ छियै स्नान आर भए गेलै बहिन स्नान
नहि बहिन एखनी नहि भेल छै ने लेट से उठलियै हीं
ओ ओ भए जाइ छै ने मोन तहन शरीरे छै ने यै बहिन शरीरे छै ने कखनो कोनो परेशानी हुए लागै छै देहे छियै ने कखनो परेशानी भेल आलस भेल नहि उठयके इच्छा भेल
तऽ एहि खातिर
तै खातिर उएह ने मन्दिर आर कतहु गेलियै आर की ने बहिन
नहि इस बार तऽ नहि गेललियै अब जायबै
ह अच्छा गर्मी के छुट्टी हइ दियौ तब बच्चो आर के दर्शन करा लेबै घुमि फिर लेबै की बाल बच्चा के लएके देख बाल बच्चा के लएके जेबै तऽ आओर आनंद लागत बालो बच्चाे ने जानै छियै बहिन अथि धार्मिक चीज से इहाँ लए जेबै तबे ने बुझतै बुझतै भगवान आ नहि भगवानके कहियौ नाम नहि लेबै भगवानके कहियौ कोनो मन्दिर मस्जिद नहि लए जेबै तऽ की बुझतै भगवान भगवानके बाल बच्चा इएह खातिर कभी कभी धार्मिको चीजमे बाल हँ बाल बच्चा
इस्कूल मे छट्टी भए गेलेै ने हमर
अहीं टाके नहि भेल होइ छै कोनो कोनो इस्कूल मे लेटसँ छुट्टी छुट्टी होइ छै अहाँ के इस्कूल मे लागै या बहिन बरसात के छुट्टी देत बारिश बारिश के छुट्टी देत उ हूँ ठीके
बात छै हमहूँ यही बात अहाँ कार्यमे जुटल छियै
की कहलियै
बहिन काज ऐप मे जुटल छियै कार्य मे कार्य
हँ जुड़-जुटल तऽ जुटल तऽ छियै बहिन काम तऽ ई काज तऽ बहुत नीक छै इ मे जे छै जे एहिमे जुड़ले हइ ना आ हमर अपन सखी आर जे छै बहुत बहुत दिनसँ जुड़ल छै आ हमरो आरके उएह हूँ सखी आर कहै रहै बड्ड दिन सँ जुड़ल छियै हमहूँ जुड़लहूँ हन अहाँ जुड़लियै
हाँ बहिन हम हमहूँ जुड़ल
चलू बहिन अपना आर के घर बड्डी घर बैठल रहियै चलिये कुछो तऽ भए जेतै बालो बच्चा के अपनो पैकेट अपनो पैकेट खर्चा बालो बच्चाके कुछ खर्चा निकलि गेलै तऽ कम भए लाए अपना आरके कोनो अपना आरके कोनो आमदनी नहि ने छै बहिन सोचलियै जुड़ि जाइ छियै अच्छा बहिन एहिमे टाइमसँ पैसा आबि जाइ छै ने
हँ बहिन टाइम से पैसा आबि जाय छै हमर दोस्त छी तऽ बड्ड दिन से जुड़ल छै बहुत बड्ड त
हँ ओकरा आयल छै ओकरा आयल छै पैस त नइ हँ उह सखी कहलखिन जे से नेटवर् सर्वर के प्रॉब्लम टाका पैसा तनिटा लेट सेेट होइ छै लेकिन यहाँ तऽ एक एक काराज करबै जे एक एक के ब पैसा आबि जायत एहिमे की छै बहिन अपना घरेलू गपशप छै जेना हम अहाँ नहि के रहल छीयै गप सब ए अना उहो मे कह घरेलू गप-सप होइ छै ओ आ घरेलू गपशप भेल आ उएहने
पैसा आ जाइ छै
ठीके छै बहिन ओर सब बढ़िया यै न ठीके छै राखु उहे ब खाना मागै छै ठीक ठीक छै राखू